जय झूले दीदी
जय झूलेलाल, कहिड़ो हाल आहे?
बढ़िया बढ़िया, तहां ठीक आहियो?
हा मां बि ठीक आहियां, ॿियो घर में सभु ॼणां ठीकु आहिनि?
सभु बढ़िया, हर्षित, वंश सभु मज़े में ॿार वार सभु बढ़िया?
सभु, सभु सभु बढ़िया।
अच्छा ॿियो, थकिजी पिया हूंदव अॼु ॾाढो?
अरे पुछु न, मां हिक शए कम सां त न थकजी आहियां, हिकु शए ॾिसी ॾिसी आईं आहियां न उन सां ॾाढो ॾुख थियो मुखे
छो, छा थी व्यो?
असांजे पाड़े में सुञाणींदी हूंदीअ न बीना खे?
हा हा?
हू न डबईअ मां आई आहे। त आई हुई, मुखे लॻो को ईअं ई आई हूंदी घुमंण
हा पो?
त न हू मूं वंटि आई गॾिजण, त चयईं कि मुंजे पापा जी सर्जरी थी त मूं पुछियोमांसि, छाजी सर्जरी थी तई त च्यंईं की न गिल्ह में न हुनखे ॻोड़ी निकिती थसि
अच्छा, पो?
त डॉक्टरनि चयंउं की ही मसालो खाईंदो आहे छा? त बीना च्यंई खाईंदो हो, ॾह साल अॻु हिन छॾे ॾिनो आहे, त हाण चए ती हाण त मुंजो बि माणहस सभिनि माण्हुनि खे ॿुधाईं दो आहे की मसालो न खाइंण घुरिजे ही ॾाढो नुक़सान वारो थींदो आहे त डॉक्टर चयंईंसि जवानी खां हेसिताईं त खाधल तसि च्यंईं हा बराबरि खाधो तंई, त च्यंईं कि इन्ह ॻोड़ी जी जांच थींदी भलो इन में ई थव कि तहां ही ॻोड़ी कढाराए वठो। त गीता नगर में पूनम हिन जो ऑपरेशन केंहिं ॿुधायसि उन जो ऑपरेशन थियसि, त पूनम हिन खे डॉक टर खे न हुननि में कुछु गड़बड़ नज़र आई
हा, पो?
खबर तई, हिन जो सॼो हिक पासे जो सॼो जबड़ो कटे वरितंउं। हुते ही
अरे बाप रे, पो हांणे?
हिकड़ो ॾंद जबड़ा मां ॾिसण वई सांस त नली लॻयल हुअस नक ते। लिक्विड खाए वेठो चेहरो ही मटजी वयो थस।
अच्छा
चेहरो ही बिल्कुल अहिड़ो मटजी वयो थस कि ॾिसी करे गले में पटट्टी अलाए किथे जो मांस कढी करे डॉक्टरन चेहरे ते हयो थईं मतलब ॾाढी दयनीय स्थिति हुई।
त हू शइ त न तस जेका हाणे बीमारी ती हले ॾाढी।
कैंसर न।
हा हा
न न डॉक्टर चईं की चेक लाइ मोकलयो त उ हुनखे लॻयो पए त तें करे वरी ॿीहर ऑपरेशन न करणो पए हुन जबड़ो ई हटाए छॾियईं न।
अच्छा हा उहो हटाए छॾंदा अन न हा। छोकी असांजी मम्मी जेका भाईटी ना आहे जेके हिते शंभू दयाल ते तां भी सुञाणो।
हा हा
हुनजीं पर प्रियंका जेका हुनखे भी निकतो तस न इहोई इहई बीमारी।
ॿुधाए पूनम हुनजी त उमर कुछ कोने।
न सनी त लॻी पई आ ॾाढी ऐं हुनखे न हिक महीने खां ॻोडीड़ी हुयस ब ॿ टे महीना थी वया हुअस त हुन ध्यानु ई न कई। हाणे वई बांदा में हिक ॾींहु थियस रही त पो पैंजी सौट खे ॿुधाईं चईं मुखे हिते ॻोड़ी आहे। त हुन जी सौट चयईं की तूं एतरो टाइम पहिरीं छो न ॿुधाई। त पो पैंजे चाचे सां ॻाल्हाई जेको डॉक्टर आ हिनन जो मामा डॉक्टर। तन न रायपुर में। त उन ॻाल्हाई हुन जी सौट पैंजे चाचे सां चईं ईअं ईअं हिनखे दिक्क़त तस। त चईंस कि न हाणे ई तव्हां वठी वञोस त पहिरीं कानपुर में ॾेखारियईं। त कानपुर में डॉक्टर जवाब ॾिनस चई हू शइ लॻे ती असांखे। अऊं तां हितां खां बॉम्बे वठी वञोस पो उते ई रही भी न वीचारी छोकरी हिक ॾींह बांदा में ॿ ॾींह ख़ाली रही ॾेढ ॾींह अऊं पो वठी वयस बॉम्बे। हाणे हुतां जो ट्रीटमेंट तो हलेस हुनजो।
त किथे आहे सावरन में आहे की माइटन में आहे?
न न न सावरन में ई आहे हाणे सर्जरी कराए आई हुतां बॉम्बे मां उहा बि।
थी वयस सर्जरी?
हा उ हिसो हटाए छॾयन न।
अच्छा हटजी वयस।
हा हा हटाए छॾन ओतरी थोड़ी सी जॻह पर पूरो न हटाईंदा आहिन। थोडी सी जॻह हटाए छॾन।
हिनखे त अञा हिकड़ो ई ॿार अथस न।
त मना कयो तंस न कि पंज साल त करणो ई न तई।
बाप रे बाप ॾिस न पूनम।
साल दवा हलंदस।
अरे बापरे हीं मन माण्हू जे अध ज़िंदगी त सावरे वारा सुठा मिलया थस।
हा ठीक तस हा हा ईअं त रखनस ता न कम वम भी कुछ न करणो तव रोटी वारी माई। सभ कमन जी माई लॻाए छॾी तन।
भाई जहान आहे त जहान आहे।
हा ऐं खाइण पीअण में परहेज़ सभ चई तन। चयो अथंस की हिकु ॾींहुं में तोखे किलो खीरु पीअणो अथईॾेढ किलो।
हिकु ॾींहुं में ॾेढु किलो!
हा हो सन्नी आहे न ॾाढी। त दवाऊं भाभी हैवी थींदियूं आहिनि न हिनजी ऐं ही सन्नी आहे त हिनजो शरीर न पो एब्ज़ोर्ब न करे सघंदो त डॉक्टर चयो अथसि पहिरीं त तूं पंहिंजे खाधे पीते खे ध्यानु कर पनीर खा कच्चो खीर पीउ फ्रूट खाउ हा ताक़त वारी शयूं सभु तोखे खाइणी अथई।
सही आहे।
पहिरां त ॾाढी बीमार जीअं हिनखें हो थियसि न हिनमें हू थींदी आहे न कीमोथेरेपी ॾींदा आहिनि न त चए पई हुते अठ ॾींहं रहियो हुअंसि बॉम्बे में त चए पई रोज़ु हिनखे कुझु न कुझु थिएसि पियो कॾहिं उल्टी बि थिएसि कॾ लूज़ मोशन पिया थियनसि मां अठ ॾींहं ई हुन ॼो शरीर एब्ज़ोर्ब न थो करे सघे हुन शइ खे
पूनम ॾाढी ख़तरनाक मां चवां थी न। लाल साईं मतिलबु भले पैसो न ॾे वधीक पर अहिड़ी बीमारियुनि खां बचाए।
्मन खे बि न ॾे अहिड़ी बीमारी।
पर मां हिम्मत ही चईंदसि मां हिन खे ख़बर तई बीना छा थी चए चएथी मां अहिड़नि माण्हुनि खे त घर में पंहिंजे पीउ सां मिलण ई नथा ॾियनि जेकोई अची करे चवनि पिया अलाह ही छा थियो अथव छो थियो अथव चए थी मां गेट ताईं वेठी मुटायान आहिनि हुनन्हनि खे मुं चवनि भईी कि मुंहिंजो पीउ सुमियलु आहे जेको बि चएथी आड़े पाड़े वारा ईंदा आहिनि पोइ छा? थयो ॼो अहिड़ो जेको ॾेखारींदा आहिनि चएथी हिकु त ॾिस मां अथसि कोन हुन
हा हा सही ॻाल्हि आहे न
पुटु घर में त हिम्मती आहे छोकिरी जो चए ती की जेकी मोटिवेशन ॾियनि चएथी मां उनखे ई उन्हनि खे ई त मां चवांसि थी शाबाश आहे वेचारी मूंखे सॾु कराई तूं कु त सईं विकी हिकु गम ॼाणे त हुन ख़बर अथई छो सॾु कराई? खे त चईं अचो नथा मां चयो ठीकु आहे पोइ मूंखे चए ति ही कंहिंखां पुछी ॿुधायो की हिननि सभिनि जे लाइ सीएम फंड ॿ मिलंदो आहे। त मूंखे कीअं थो मिली सघे भई ऑपरेशन में ख़र्च वर्ची आयो हूंदसि। दवाऊं ॿ हलंदासि त चईं सी एम हिन जे कोई सीएम फंड हूंदो आहे।
अच्छा मूंखे वाबि पतो न आहे पुछंदीस। ऐं हिन जो हू न ठहियलु त छा इलाई माण्हू न हाणे हू था ठाराइनि हो राशन कार्ड कहिड़ो हूंदो आहे चवंदा आहिनि हाणे हा आयुष्मान कार्ड अगरि उहो कोन ठहियलु अथसि न हा अगरि उहो ठहियलु हुजेस हा न जे हिननि जी मासी जो न उहो काड ठहियल तसि त उनखे ख़र्चो अंएं बीमारी जो सॼो मिलंदो तसि
केर मासी खे हिनजी धीअ खे जेकी बॉम्बे कराई आई
न न उहो न उहो न हिननि जी मासी आहे आगरा में उन्हजो ठहियलु तसि आयुष्मान कार्ड त हुनखे मतलब कुछु बि जीअं बीमारी थींदी आ न डॉक्टर वटि वेंदी आ त घटि पैसा लॻंदा तसि
मां त चवंदसि भॻवान अहिड़ो आयात ती ॾे भईया शरीरु ॾे असांखे फ्री में बि इलाज दवाऊं न खपनि
न असां जो त भाभी हो हिनन ठाहिरायो तंईं न उहो जेको हो न थींदो आ हेल्थ इंश्योरेंस
हा हा?
उहो असांजी फैमिली जो ठहियलु आ न चइनिनि जो
अच्छा चईनिन जो अंञां त ॿार नंढा आहिनि।
हा हा त भाभी शुरू मां ठहिराए न त घटि पैसा लॻंदा हिनि
अच्छा?
जीअं हुनजी हर साल हो वेंदी आ न किश्त ॾियणी पवंदी आ न त उहा घटि वेंदी अंउं जीअं वॾो वॾो थींदो वेंदो न माण्हूं त हुन जी ज्यादा वेंदी किश्त
अच्छा, ईय बि थींदो आहे छा? सही आहे मां त चवां ती न असांखे केंजी किश्तियुं न खपनि हलो हलो हलो, आवाज़ अचे पियो तहांखे? हलो